हलो
नमस्कार।
आओर बतय छै ने समाचार कैसे छै आपका।
हमर तऽ ठीक छी आब बताइ छी कैसन छी।
हँ हमहुँ नीक छियै। आबतै छै ने खाना। खाना उना खा लै छी। अहाँके,
अहाँके तो खा लै छी लेकिन आब बताै छी ने अहाँके खाइ छी केना।
हँ हम भी खा लेल छ।
अहाँके की खलियै ह।
अहाँके तो खाइ छी। भिंडी सब्जी, आओर करेले की सब्जी छियै बहुत नीक लागै छै। अहाँके बताई छी का का। खाइ छी,
हम खेलियैए चावल दालि सब्जी।
सब्जीमे, खाइ छी।
सब्जी में खलियै आलू के सब्जी दाल भात आलू के सब्जी। प्रापतिलरी खइलीऐ छै।
आ ओ तऽ बहुत अच्छा आब तऽ खाना खाइ छी।
हँ आबिते छै न
नदी उदी नहाय छै अहाँके तऽ मौसम थोड़ा खराब होइ छै अभी के छी आओर अहाँके बताय छी
हँ यहाँ भी मौसम ठीके छियै लेकिन दिनमे काफी रौदा उगै छै बहुत गरमी पड़ै छै
हँ ई तऽ बात छियै आओर बताई न के आबै छी
मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल आबे छै चलाने
अच्छा बहुत अच्छा आबै छी कि मतलब अभी सीखै छी कि बहुत पहिलेसँ
हँ बहुत पहिलेसँ सीखै छी हम बहुत अच्छासँ आबैत अछि चलाबे
आओर बताबै की छी
चलय छी
आम उम खाय छी कि नहि छी
हँ खाइ छी बहुत आम खाइ छी कहलि तऽ खाइ छी बहुत
कोन आम खाय छियै
हम खाइ छी ज्यादा मालदह खाइ छियै ज्यादा
अहाँ अहाँके भी बहुत अच्छा लागै छियै
हँ काफी नीक लागै छै ई सब
ई सब तऽ बहुत नीक लागै छै
अहाँके खाय छी
अहाँके तो परसो खाइ छी कल नहि खाइ छी ओ भी बाजारसँ लाइ छी मतलब उसमे होइ छै ने कारवाइट कार य बोल छी वही लगा कर मतलब पकाबै छी
चलै छी
आओर बताबै छी न
सभ नीक छियै आओर बताई ने माता पिताके सभ समाचार नीक छैय
हँ अहाँके तऽ माता पिता के समाचार ठीक छियै अहाँके बताबै छी
हँ सभ नीक छियै
अहाँके खाना उना बनाबै आबै छी
हँ आबै छिय
का का बना लेबै छियै
हम हर चीज बना लेबै छी चावल दाल सब्जी आर तरह के सब्जी बना लय छी मीट मछली मछली भी बना लै छै अंडा भी बना लै छै
की
ह ह आ
आ कि हमरो आबय छी लेकिन अहाँके मीट मछली ई सब न आबै छी अ मछली तारने बस आबै छी
चलै छै आ बताए छी लीची खाइ छी यहाँके
तो लीची तो खाइ छी कितना एक हफ्ता हो गई छी आओर बताबै छी कल तऽ बारिश होइ छी तो लाट उइट आइ छी कि न
हँ न लाइट नहि आ छै ई आज दिन द पर मे आइ छी लाइट कॉलेज से कटल छी
कम से तम कतना घण्टा कटै छी अहाँ
बहुत देर तक कटै छियै
अहाँ भी कटै छी बहुत देर तक तो आबै छी न जल्दी
ठीके छै अहाँके बतेै छै न पेड़ पौधा लगाइ छै यहाँके
अहाँ के तो पेड़ पौधा लगाबे छियै आम लीची आओर कठहल आओर क्या बोले छी ने ओ नींबू आ सब्जी उब्जी लगाबे छै ऐसे करेला भिंडी ये सब लगाबे छी अहाँके बताबै छी
अमो अ बत तनेक तरहके पौधे लगाबै छी जैसेक कि आम लीची खटहल नीम कदम
सब्जीमे कहाँ लगाबै छियै
सब्जीमे भिंडी लगबै छी घिउरा लगबै छै झिगनी लगबै छै लोकक यही सब लगबै छी
अहाँके तो सभ लोकोगके लगाबै छियै काहेकि सभ तो छियै हे कभी भी मन करै छी तो खाली छी बना क
अ
ऑंहा
ओर बतै छ ने
घूमे उमे जाइ छी कि नहि कहै छै
हँ सोचै छियै कि गोव से घूम कऽ आ छी चलै छि गोवा घूमने
चलै छी न फेवरेट जगह कोन छ आपके
पसन्दीदा जगह हमर पसन्दीदा जगह कश्मीर छियै
कश्मीर छियै हम हमारा तऽ मतलब ई गुआ छियै ने तऽ ओ गर्मीमे अच्छा लागै छै लेकिन ठण्ढीमे केदारनाथ गै छियै आब
नहि केदारनाथ ग न गै छी
वहाँ कहियो जाइ छी कहियो चलै छी
हँ अहाँके चलबै छियै तऽ हमही चलेबी छियै
अहाँके चलै छी ने तऽ मतलब अहाँ बहुत मतलब फ्रेंड उ्रेंड के साथ जाइ छी मतलब डबल लोको छियै ने तऽ अच्छा लागै छै उतना दूर जगह
चलै छी आओर बतै छी ने बिलाइ कु्ता पोसै छियै अहाँके
हँ अहाँके तऽ कुत्ता पोछै छियै लेकिन ओ कहीं भाग गय छियै अब मिसिंग हुँ तऽ मतलब भुला देय छियै ने तऽ उसको खोजने क कोशिश करै छी नय मिलै छै
अहाँके तऽ हम रोज रोटी खिलाबै छियै ने
हँ रोटी त अनजान कुते खिलाबै छी बहुत
चलै छियै आओर बतै छै ने
ह आओर क्या बताबै अभी तऽ अभी तो आपसँ बात करै छी और अब उसके बाद कभी आज पढ़ने जाइ छी चाहे न जाइ छी थोड़ा आओर बताबै छी पढ़ाइ कैसन चलै छिय
सभ पढ़ाइ नीक चलैत छै अहाँके बतैैय ने
ठीक चलै छी कल बारिश होइ छी तो कल भी नहिह गई छी पढ़ने आज भी थोड़ा देखा जायगा जाइ छी
चलै छै आ बते छै ने बिज अहाँके
अहाँके तो छियै थोड़ा देर पहिले कटि गेल छी
ह इधर छियै लाइन अभी
अहाँ च छियै
हँ
अहाँके तो बहुत जगह बहुत अच्छा हइ छै हरदम लाइट रहै छै
अ बताै छी ने अहाँके किस कक्षामे पैढ़ छी
अहाँके तो नाइन्थ कक्षा मे पढ़ै छी आब बताै छी कोउन स कक्षामे पढ़ै छी
हमँ तऽ बारवी कक्षाचामे पैढ़ छी आ त छै ने सबसँ अच्छा सब विषय क कोन सी लागे छै यहाँके
अहाँके त लागे छै इंग्लिश बहुत अ अच्छा लागै छी
ह
आओर बताबै छी
खेल उल खेलै छी अहाँके
अहाँके तो खेलैत छी क्रिकेट फुटबॉल आओर हॉकी कबड्डी यहीस खेलैत छी
चलै छी हम भी बहुत
पर खेलै छीियै
ओ हमी भी राखले छियै
अ बहुत अच्छा लागै छै
हँ
कही आइ ने छी खेलै छी सङ बैठ के छी
हँ जरूर खेलै छियै
ह
खेलैत छी आ अहाँके खेलैत छी तऽ फोन करै छी हम भी खेलै छियै ठीक
हँ अहाँके खेले छियै ने तऽ हम कॉल कर देबै छी
काहे की दोस्त संगे खेल खेलै छी तऽ ओ अच्छा लागै छै ने इसीलिए से
कहै छी अहाँके
हँ
आबते छै ने गर्मी बहुत कहै छी सिकंजी कौन चीज पिय ल कहै छियै आं
शिकंजी तऽ नहि पियए छ लेकिन नीम्बू पानी पियै छी बहुत
चलै छी हम अं तऽ कहै छी कि गर्मी के मौसम सबमे बाहर न निकल छै बहुत दिनमे रौदा पड़ै छियै
हँ ई तऽ बात छियै
गर्मी मे अगर बाहर निकले छै तऽ छाता ले ले छै पानी ले ले छै बहुत तबे तबे निकलै छै
हँ हँ ई तो बात छियै दो मिनट रुकै छियै ई से एहि से ई मतलब छियै तो अच्छा खासा मिलै छियै न पानि
हँ अहाँके ठीक अइछ
हँ समझना चाहिए ठीक है अछि
अहाँ के मालजाल पोसैय छी
हँ ई त पोसै छियै लेकिन अबथ बेच देबे छियै पोसै छियै बेच देबे छियै ओहिस अच्छा खासा पैसा निकल जाइ छियै
चलै छी अहाँसे बात कर कर के हमरा काफी नीक लागै छैय फिर एगो बात कहै छी ठीक छी
हँ ठीक अइछी ठीक ऐछ ह